हेलो
हेलो
काइल
नमस्कार
और बतैये यहाँ के हाल चाल कैसन छै
हँ सब नीक छै अपने के हाल चाल कैसन छियै
हँ हमरो हाल चाल सब नीक छै आओर बतेय न अहाँके खाना भ गेलै
हँ खाना हो गेल छै अपनेके खाना हो गेल छै
हँ हमरो खाना भऽ गेलै अहाँके खाना कथि कथि भलै हे
हमरा खाना दाल चावल भुजिया भेल छै अपनेके कथि कथि खाना भेल छै।
हमरो भलै य मी मीट चावल सलाद सलाद मे रहले हे ह खीरा चुकन्दर के-अ आओरो रहले हेय गाजर रहलै हेय निम्बू रहलै हेय के हरी मिर्च रहलै हेय फेर उपरसँ चाट मसाला रहलै हेय फेर रहलै हेय चटनी रहलै हेय चटनी मे कच्चा आम के चटनी रहलै हेय फिर पुदीना भलै ओमे फिर रहलै हेय ओहिमे आओरो बहुत कुछ रहलै हेय मने बड़ा नीक खाना रहलैए दिल खुश हो गेलैए खाना खा कऽ अहाँके बतैयै ने अहाँके खानामे अ कथि सबसे ज्यादा नीक लागे छै हेलो
हाँ हेलो
अहाँके खाना मे सभसे नीक कोन खाना लागै छै
हमरा तऽ दाल चावल
आ-आ रौआ र आवाजो फ्रेश न आबै छै
न जाइ छै आवाज
हँ आब अबै छै अहाँके बतयै ने अहाँके सभसँ नीक खाना कोन लागै छै खाइमे
हेलो
हँ हेलो
हँ बोलियै ने अहाँके कोन खाना नीक लागै छै सभसँ ज्यादा
हम तऽ दाल चावल सब्जी
ओ-आओर बतइयै अहाँके ओड़ीक के मौसम कैसन छै
हेलो
हाँ हेलो
अहाँके ओरीके मौसम कैसन छै
हेलो
हँ हेलो
अहाँके कोनो काम करै छियै
आओर काम करै छियै बना दै छियै
ओ-आओर बताइयै ने अहाँके ओरि के मौसम कैसन छै
ओ-आओर बतैयौ अहाँके खानामे कथि कथि बना लै छथिन
हेलो
अपने कथि कथि बनेलियै
हम बना लै छियै अ-अ-दाल चावल सब्जी रोटी ए-मीट चावल फेर खस्सी के मीट बना लै छियै मुर्गी के मीट बिरयानी बना लै छी फेर खसियो के बिरियानी बना लै छियै हूँ फेर बना लै छी मछली बना ली छियै मछली चावल फिर अंडा चावल फिर अंडा अंडा कढ़ी बना ले छी फिर अंडा बना ले छिय फिर शाही पनीर बना ले छियै फिर पनीरट का बना ले छियै इहे सभ हम बना ले छीयै
कोन काम छै हेलो ह हेलो
हेलो
हँ हेलो
अहाँके खा खानामे सबस नीक मीट मे कोन मीट लागै छै
हेलो
हँ हेलो
मीटमे कोन मीट सभसँ नीक लगै छैै
हेलो हेलो
हलो
अहाके बात ना करबै का।
बात करबै आवाज नहि जाइ छै, नेटवर्क प्रॉब्लम होइ छै।
ओ कोनो काम करहि रहलियैही का अहाके।
नहि काम नहि करै छी अभी।
ओ आओर बतैये अहाके मीट मे सब से नीक मीट कोन लागे छै।
हमरा तऽ मुर्गाके मीट बड़ा नीक लगै छै।
ओ मुर्गाके मीट, आ आ मुर्गोके अ मछली कैसन लागै छै अहाके।
ह मछली बड़ा नीक लगै छै, अथि बड़ा नीक लगै छै, कमल काट मछली खाय ले छै अपने
ह हम कमल काट मछरी खैले छियै।
लगै छै।
ओ आओर बतैयै अहाके खानामे कथि कथि बनाय आय जा छै।
हमरा सभ खानामे काफी चीज बनाबै आ गेल छै।
जइसे कि
जैसेकि यह दालि, चावल, सब्जी, मीट, चा, मीट भी बनाबैत रहे छै, तरकारी तऽ काफी चीजके बना लेबै छै जैसेकि कोबीके, परवलके, ए केराके सब्जी खालै छै।
ह हम केराके सब्जी खैले छी, काफी नीक लागै छै।
अंडा के सब्जी खेले छै, कंडा
ह हम कण्डोके सब्जी खयले छियै। ओहो बहुत नीक लागे छै। अहाके मड़ुआ के, अड़ुआ के सब्जी खायले छियै। नहि अरुआ अरुआ के, अरुआ के
अरुआ कैसन होइ छै।
अरुआ के अचारो होइ छै, अरुआ के सब्जियो होइ छै, कंडा होइ छै ओहि के तरह, ह ओहि ओहि के तरह अड़ुओ के पाता रहे छै, लेकिन ओकरा जड़वा में बड़का चूकी अरुआ फरै छै। बड़का बड़का ओका अचारो बनै छै। बड़ा नीक अचार लागे छै और अरुआ के आ ओकर सब्जियो बड़ा नीक से बनै छै।
ह स्ट्रोबेरी खेले छीये अपने।
ह स्ट्रोबेरी तऽ काफी स्वादिष्ट और नीक लागे छै, स्ट्रोबेरी के जूसो पीले छिये।
ह हम मिलेेले छै। की मेना से बंगलोरुआके छै। शहरमे तो लेले छै बेस्टबेरी तऽ बड़ा खराब लगै छै
हँ य तऽ अहाँके स्ट्रोबेरी काफी नीक लागे छै गाँव के
अप नहि होइ छै अहाँके स्ट्रोबेरी काफी खराब लगे छै कि अच्छा नहि लगै छै
अहाँ के चेरी बेरी खायले छियै
चेड़ी बेड़ी नहि खयले छी
लाल लाल होख लइ
चेरी नहि कहै छै
ओ हम तऽ बहुत बड़ा खाय ले छी चेरी बेरी बड़ा नीक लागै छै हँ
नहि केरा खायले छै
हँ हम तऽ केरा काल्हू खैलिय दू दर्जन तरा आयो खबै
ह कहाँ से आयल छै
खरीद के ल आय अ
ह कैसे दर्जन देलै छियै
देले छीय केरा चालीस रुपे दर्जन
आँ
आओर बतैयो अहाँके
केेल दूध खायइ ले छी नहि
हँ केरा दूध खैले छियै अहाँके खैले छिय
लगइ छै
हँ रहै छी काफी नीक लागे छै से अहाँके नीक लागै छै
ओरा बड़ा नीक लगै छै काफी मजा आबै छै खाली दहिए खाइमे मजा आबै छै
हँ हमरो दहिए खाइमे काफी मजा आबै छै दही मिर्ची मिल
दही पूरी तरकारी खाायमे बड़ा मजा आबै छै
बड़ा निक लागे छै दही पूड़ी तर कारी आ दही दही ओहिस जितना भी खाव मोने न भरत है
हँ दही के लस्सी बना क पी लो आ आओर भी नीक लगै छै आओर पेट ठण्डा हो जाइ छै
भाड़ा नीक लागै छै
सतुआ भी पियै छै आब ह दुपहर मे काम कर के अबै छै ने तऽ सतुआ पीअइ छै
त अभी क अर बताबै छै हँ पियै छिय ने हम कहै छियै ने अहाँके सतुओ पियै छियै बहुत कछ आरो पियै छियै चलियै अहाँके बात क के बड़ा नीक लागल अहाँके धूप मे न निकलबै अपने माता प पिता के भी धूप में ना निकल देबे सम समझल जयता अहाँ के
हँ समझत न
हँ आ अहाँके अहाँके ग्लूकोज डी पियबै माता-पिताजी के
जरूरत त होइ छै जरूर कि छै
नमस्कार
नमस्कार